ह
हलो!
हम्म अवाज अबै छै।
हँ अबै छै, बाप रे बाप, आइ नेटवर्क बड़ बेकार छै।
ह हँ बीच- बीचमे दिक्कत होइ छै।
ह्म।
आओर सब, घरमे छिहि? नै घेनाइ नै बनबै छि, आइ मम्मी चलि गेलै यै। छियै तरकारी बना क कहै छै। ठीक ओते हमरा नै लैग रहल आय, छै मोन अथिए जेका, लेकिन पता नै ओकरा बड दया आइव गेलै यै। ओ के क रहल है। तऽ मम्मी जे छै, अपने मोने चैल गेलै, हम मना केलिये या, तैयो मम्मी तरकारी बना रहल छै रोटी किन हमही बनेबै।
और।
ह तै दुआरे तरकारी बना देलीयै।
हू।
काइल आब जेतै डॉक्टर लग तै, के बाद आब की कहै छै?
हँ सहीमे, कमजोरी बुझाइ यै बेसी भऽ गेल छै न, अथि कनि इंजेक्शन दऽ देतै न तागत वला त हँ तऽ धीरे -धीरे असर भ जेतै तहन
हँ आओर कही? आओर सब बस ठीके छै।
हमरो ठीके छै चलि रहल छै।
सम स केना बनि गेलहुं, नहि किछु हम तऽ बैसल छी।
नहि हमरा केना नहि बनल है, बौआ बनाय सब्जी कहलकै हम अपने बनायब।
बाह! मतलब बना ली छो बढ़आ जगह
सब चीज अबै छै, खाली रोटी तऽ अपन बने अबै छै, बाद बकी सब चीज अबै छै।
अच्छा! बै स खो छै एम सु तू
ह चावल चढ़ा देलियै, कहलकै आइ ओकरा उपास छलै, ने तऽ चावल बना देलियै। सब्जी कलके अपने बनाय। ह तऽ दूटा रोटी अपन खा लेलेलकै ने, ओते ओकरा दिन भरि दिन ओ फलाहार नहि करैत छै, ओकरा किछु नीके ने लगैत छै।
ह।
अपन साँझे दूटा रोटी खेललक तन खाना खेलक।
हु
तऽ कहलके सब्जी व अपने बनाय, ब भात बना दिये।
ठीके छै, तहन तऽ अखलेश्वा के खालीटा चाय बनब यै। छै।
नहि हमरा सब घरमे कहलियौ ने सबके अबै छै, आइसँ नहि हमरा सब पहिले बनबऽबै छै, हमरा जे टाइम मे नहि अबय।
ह क त अच्छा ठीके छै। कहै छियै एकरा जे बनबो भइ कनी। तऽ कहया कि। कहै छियै, कहलियै, हँ हँ की कहलियै, दालि भात हँ त कहलियै ई जे बनाउ तू एक दिन खेनाई से कहैये कि अगर हम एक दिन बना देलियै त बांकी दिन तू सब कह रही जे बौआ तु अहां बनाउ ने बड़ नीक बनबै छी।
हं हं हं
त हमनी बनेबौ कि बात बनब बड अबै छै। बौआ रौ कनी चार्जमे लगा दही ने बौआ कनी चार्ज मे लगा दही ने। हँ और घरमे सब छलैये ने।
हं नहि त ओ काल्हि हम सुनलियै इहो बात कहने रहै। बरद हँ बेस देस प ख जा ब ब जा छै हम कहलियै बड़ भारी समस्या छै एकरा सब संगे, आब आदमी कत अकेले बैसल रहतै।
पंखा सं दूर और सब चीजसँ
हुं हुं, त आब एहन त नहि भ सकै छै ने आब कतहु केओ छै हवा त कनि एबे जेतै। की।
सही बात छै त हमरा घरमे त औरो आबि जेतै।
हँ बेसी आदमी छै त एबे करतै आब जरूरी त नहि छै घरेमे बैसल छी, कतहु रस्ता छी विरस्ता छी, कतहु छी
हुं और कथि, हुं सही बात। से त छै।
हुं।
त हम त मम्मी बनेलकै है भिंडी अदौरी के तरकारी
अच्छा।
हँ बस रोटी बनी त हँ बढ़ििया बने छै चटगर, नेबो द दि यौ त। कथिमे मीठ लगै
अदौरी।
हँ, अदौरी हमरो नै अछि। लिन नरा
हँ बाकी हमहुं खा सकै छी ओहि संगे दिकत नै होइये।
अचछा इ अदौरी ईसब जते मे ततेक खायमे नहि नीक।
हुं, भट झुठे के मेहनत करै छै लोक। लेकिन बौआ के मम्मीके अदौरी नीक लगै छै। बौआकेर मम्मी
वाह तखैन त ठीके छौ गै एत अखलेश पूछे नहि छी। तें नहि, मतलब चलि जेतै पात मे त हटेतै एक रति नै।
नै ओ अदौरी खा लै छै मतलब ई नहि छै जे फेेक देलक ओ अदौरी खा लेलक ओकरा नव पर ईसब चीज नीक लागि गेलै पैघ भेलैए तखन पहिले नहि नीक लगै छलैएा
आ। पैध भेला पर कनि-मनी सभ समाचार भऽ जाइ छै। ह इहो होइ छै जे केना फेकब, से बात।
कते रंग के चीज जे नहि खाइ छलियै, से आब खाए लगलियै।
जेना करैल हम पहिले नहि खाइ छलियै, आब नीक लगैए।
नहि करैला तऽ हम बचपनेसँ खाइ छलियै करैला हमरा फेवरेट सब्जी छलै।
हमरा नहि नीक लागल लेकिन आब खाइ छी।
आब हमरा नीक लगैए ओ, अड़हुआके सब्जी नहि होइ छै। अरुआ होइ छै एगो। अथी सन- सन उरूआ होइ छै, हँ हँ हँ।
आ अच्छा बुझि गेलियौ, अरबी कहै छैय शायद। हमरा नइ नीक लगैय, भट्ट।
नहि पहिले हमहूं निक। खाइये, मम्मी के बड्ड नीक लगे छलै आ आब जे मम्मी बनेलकै इम्हर तऽ बड् नीक लाइग। तऽ आब अहाँ ताकैत रहूँ, मम्मी के ओ जे रहै से मंगबै नइ। दहियो दऽ कऽ बनै छै, बिना दहियो के बनै छै, सरिसों दऽ कऽ।
अच्छा सरसों, ओ तऽ ओ नीक लगे हेेते, ओ टेस्टी लगेे।
हूं, सरिसों दऽ क खट्टा दऽ कऽ नीक लगै छै ओ खाय में।
हूं। बनबो के तरीका पर होइत छै, कोनो-कोनो चीज मतलब केओ नइ खाइत रहतौ, लेकिन अगर नीक बनै छै। छै तऽ लोकके नीक लगै छै, ई चीज होइ छै। हू, हू, हू, हू।
नहि खइ छलै। हमहूं नइ खाइ छी, ओ हम अखनो नहि खाइ छीयै, हमरा पता नइ किया बहुत खराब लगैय, ओ हमरा दोसरे रंग लागि जाइये, मुँह में। ओहो नहि खाइ छलै, पता नहि कतऽ खेलकै ओकरा। त नीक लागि गेलै।
वाह, इहो सब विचित्रे बात छी की ने। मतलब नहि नीक, आ तखन नीक लागि जाइ छै।
पता नहि कतऽ खेलकै, पहिले मुँहो नहि रहै घर बनै हम तऽ नहिए खेैयै, मम्मी सबके नीक लगै बहुत। पहिेले बने दादीमाँ रहे ताहि टाइम में, ओहिके बाद बनायो छुइट गेलै, पता नहि कतौ खेलकै आब चाची। ओत खेलकै, गंठीर चचा ओेतऽ खेलकै कतहु अपन खेने हेते ओकरा बड्ड निक लागि गेले, आ मंगरौनी वाली चाची। सभ बनबय अबै छै सभ साल, हमरा सभके सोम जहियआ रहै छै दिन कऽ ओकरा ले ओहे सब्जी बनैत छै। आ मम्मीओ के नीक लगे छै, त कनीक राइख ले अपन रातिमें तुहू। खा लीहै या फेर कखनो एहन बना ले, हम जहिया नहि खेबै तहिये ओ बनतै। कैलकि हम तऽ खाइ नहि छी ओहिमें क हमरा आलुओ नहि नीक लगैय।
अच्छ। अच्छा, आब हमरा समझ आयल, जे मम्मी आय कीया बनेलके। हम लागे या हम अथी मे छीयै, ठीक छै तऽ अगर हम बनेबे तऽ लाग। चाची सबके उपास छनि ओ सब नहि खेथिन।
अच्छा तू ओहि में छहीन, तऽ मय गे उपासोमें नहि खाइ छथिन।
नहि ओ बनेला केना खेथिन फेर। उपासमें, मतलब अगर हम देब। नइ-नइ तऽ नइ-नइ, नइ खाइ छै। मलब अगर जे केकरो उपास छै न। हमरा ओतय नै छै से, मतलब अगर हम बनेबै त नहि खेतै नहि खेथिन। के अब ये? त नहि बनाबै नहि छुओ छुओ नहि सकै छी बनेनाइ ते दौड़े के बात छै, तैं साइड मे नै गेलियैये हमरा कहल के नहि कि, से अपने मने कहल केमन ठीक अछि।
नै नै हमरा सभके एहन एतबो आब नहि छै।
अ हमरा सबके केवल उपास मे केवल उपास नहि छै बाछंकी फेर ओना बना छै दिन मे त बनेबे केलियैये। त से चलै छै। हँ लेकिन एहिबेर हमरा कनि मतलब ठीक अइ एहि बेर बेसी मतलब पेटी दर्द नहि केल के सोचलों कि भ सकै छै भगवान कृपा केलनि हैं एकरा काजो कर कर पड़तैन और कष्ट बड होइतैन ठीक है नहि त वाप रे हालत खराब क दैये।
हँ हमरो कोनो कोनो बेर बेसी भ जैये कोनो कोनो बेर
राति के निन्न नै होइत रहै छै ऐ दुआरे
हुं।
और सब कही ध्यान त तू की बनेवही आइ अच्छा जे अबै छी हम बिसरि गेलियै। अच्छा हाल सब। सोयबीन लेकिन हमरा नै नीक लगैये, बच्चामे बड नीक लागैये।
बच्चा मे हमरो बड़ नीक लगैये, आब नॉर्मल लगैये। बौआ के हमरा सोयाबीन बड नीक लगै छै शुरुए से ओ एक बीच हमरा सोयाबीन एते खुएलकै एते खुएलकै जे हमरा सोयाबीन से अथिये भ गेल त आब जाके
इहो चीज होइ छै कि कोनो चीज अगर बड़ खा लेबही अखरे सोयाबीन के। चांद नै लगेलकै हमरा नहि भेटल छले। त मतलब कोनो चीज बड खा लिय त फेर मोन भरि जाइ छै।
हुं आब फेर जा के कनी मनी खाय लगलियै ओहो ओतनी मे हिनका भेलैन जे
ओ ओहिमे बेसी नीक लगैत छै से कहलियै ओहिमे आलू द दियौ सोयाबीन द दियौ टमाटर काटिके राखि लै छियै आ द दै छियै।
हुं।
काल्हि लेकिन खीर जबरदस्त बनलै राति मे।
यै कनि हमरा अथि कर अबै छै, पिया दिय अबै छै
आ ऊपरसँ रसगुल्ला लाल मोहन सेहो आबि गेलै।
हं त बढ़िआ रहै
हं कहलियै आइ त दिन बनले छै। बियाह छलै ने काल्हि।
हँ हँ ओ सब आयल हेथिन त ल क एतै।
हँ सहरसा ऐं
आवाज कम एलौ आबे छो ना-ना अखन केना अखन त उ ओकर अथी भरफोरी वला होय छै त शायद ओ सब कैय के ना-ना-ना लड़की के लड़का के नै छै।
अच्छा त लड़की के मतलब भ गेले तहन ओ सब हैतै त ओ सब भार सब द भेजलाके बाद एथिन। औ हां त ठीके छै अपन गेलखिन हेँ त
हां।
फेर भतीजी के
छै, हुं-हुं भतीजी के।
हुं काय भाय छैन छैन चाची के।
भाय तऽ दुटा छैन लेकिन जिनकर एखन दू भाय के उ भाय-बहिन दू भाय दू बहिन।
एन चाची काय भाय-बहिन छथिन।
उहाए दू भाय, दू बहिन लेकिन बड़का भाय मैर गेल छैन पिछले साल जिनकर बियाह रहैन नै कायल तिनके पप
हां अच्छा।
ओ नै कमे मे बेसी एज मे नै मुन खराब छलैन ठीक भऽ गेलखिन आब। ए मैर गेलखिन
ओहो।
तऽ ताएं हिनकर ए बहुत एज पर बियाह भेलैन हे तीस साल छथिन लड़की के एज।
आय काएल एतबा तऽ चलते छै ई कोनो भारी बात नै छै।
को बड एजेट मतलब देखऽ मे।
एं नै तऽ आय-काएल तीस साल आय-काएल शादी भऽ गेलै न नॉर्मल बात भऽ गेल छै।
हां नॉर्मल ते से बात ओ। ओ छलैन ते बेसी टाइम भऽ गेलै‌ मतलब तीन बहिन छथिन तऽ ओय हिसाब से जल्दी भऽ जाय के चाही लेकिन वाएह सबमे टाइम लाएग गेलै।
हां लेकिन